की हाल चाल छय
बढ़िआँ छै एखने भोजन भात भेलैए
से सब तऽ बड़ बढ़ििया ह आ उगना गेल छियै
उगना तऽ गेल छियै लेकिन सुनलियै नहि जे उगनामे तऽ बड्ड नीक बनेलकै ने
ओ एहि बेेर हम सोचै छी
हँ
आइ बेर सोचै छी जे बाबूके जे जन्म दिवस मनेबै
हँ
उचैठ जाय कि उगना जाय
आब से त नहि दुनू मे तऽ नहि कह सक कै छी लेकिन उगनो अपना आपमे
ह तऽ ओ अहाँक एके बेर भऽ जेत
आब कहाँ दन सुविधो हँ दुनू जगहके प्लान बनाउ
दुनू जगह जखने अहां गाड़ी से जेबै त भरि दिनका त बुक हेबे करतै
हँ उच्चैठमे दर्शन करू आ फेर ओतऽ आ कहाँ दन सुविधा बड्ड भऽ गेलै उगनामे
भव्य मन्दिर सभ बनि गेलै है कहाँ दन
गेलन यै आ उगना तऽ बुझू तऽ साक्षात
एकटा अहाँके कत दन मनसा देवीके सेहो भेलनि ह
ज्वालामुखी के तऽ सुनने रहिये हँ मनसा देवी के सेहो भव्य मन्दिर
मनसा देवीके मन्दिर अहाँके कहाँ छी हाँ लगैया आ ई मिथिला मे ई जे अहाँके परम पूज्य शंकराचार्य छै
हँ
ओ बहुत सुनर
अच्छा
तब
हँ तऽ मनसा देवी मन्दिर तऽ मनसा देवी के तऽ हरिद्वार मे छलै
ह हँ हरिद्वारमे गेल छलहुँ मिथिलामे अहाँके से कयलक भव्य मन्दिर बनैलक
वाह सबसे मेन छनि सीता मा त्ताके सेहो बनि जायन सीतामढ़ीमे तऽ बुझू
सेहो बनबे करत
हँ बुझू तै एकटा मिथिलाके लेल
ओ अहाँके बनबे करै
हर चीज से भ
बड्ड चीज ओन्हैतो तऽ बड भेलै हन जगह जे लोक जाइया देश विदेश घुमय लै से जे प्रोग्राम प्रोग्राम बना कऽ अपन मिथिलांचलमे घूमै तऽ ईसे विभन्न प्रकार
घुमि नहि सकब पन्द्रह दिन बीस दिनमे अहाँ घुमि नहि सकब लाभ भेलै
इ भेलै जे मानलिय गाड़ीए से जायब तऽ गाड़ी वाला क फायदा भेलै
तऽ
कतहु जा कऽ किछु खेबे पीबे करब तऽ ओतबा दूरमे रहत
बहुत बहुत छै नहि उगना महादेव तऽ जेबे टा करू उगना महादेव पच्चीसो साल भऽ गेल गेला एहि बेेर एहिबेर आयब तऽ सोचने छी ठंढामे
नहि सोचने छी जे हमहूँ जायब तखन तऽ आब कत की के ज्वालामुखी के कखनो ज्वालामखी मुखी के बनि जाइ छनि प्रोग्राम
नहि चारि टा नहि लिअ जतय गेल छी ततय बड़ बढ़िआँ जतय नहि गेल छी त तौका दर्शन करैक कोशिश करू
ह्म सोचि रहल छियै सब सब तरहके अपन मत राखि रहल छै ओत जाय कि ओत जाय आब जे अ ओत से जाम न तखन अहाँके सुनिश्चित करब जे आ गाड़ी वला किनका के कतय ल जात सोहो पर छै
सेहो पर छै किए नहि ल जायब भोरस निकलि जायब त सबक हुनका दर्शन भ जायब उच्चैठ भगवतीके दर्शन
हँ ओहि ओहि ओहि दिस जे नजदीक म पड़थिन हुनका सबक दर्शन क क आ साँझ तक अपन आबि जैब
अ
किया त भोरो मे त पूजा पाठ त करबे करबै न आठ बजे से कममे नहि बिदा
नहि हेतै
त त भोरो मे घर मे अहाँ जन्म दिवस छै ओतेटा के भगवती भुवनेश्वरी भगवती छथि घर म
बाह ओकर त पूजा ओ त घरेमे सब टा भगवति अहाँक
होइया से की कहू
भुवनेश्वरी भगवती त बुझू त आलय में कतौ नहि छै सुनतो ने छिय
दुर्गा पूजा म दुर्गा पूजा म हुनका सिन्दूरस पूरा नहायल जाइ छै
बाह
आ ओकर बाद अहाँक साड़ी पहिरायल जाइ छै लहठी पहिराल जाइ छनि
बाह
बिन्दी साट टुकली साटल जाइ छै आ पूजा जे होइ छनि से भव्य पूजा होइ छै त ओ भावट ठीक जे ओहि दिन पूजा नहि करब से केना हेतै
होइए नहि सकै छै सभटा भगवती त घरेमे आयल छै तहन त हुनकर दर्शन केल एतेक त खुआ देबनि तखन अहाँ दर्शन करै लए जायब से भी
या करबे करब
भोरे भोरे पहिले घरमे पूजा पाठ क लेब
आ
ओकर बाद फेर के बच्चोके तैयार केनाइ ओहो एकटा भगवाने
भगवानेके रूप छियै
नटखट छिया
हँ
करता कखनो ओ करता कखनो
ओ त पीछे क सकै छै एखनो न सिन्दूर से भरि दाथिन भगवतीके
ओहो भ सकैया काल्हि देने छलथि एकटा काकी सिन्दूर के गद्दी ई अपन सौंसे लगा लेबै
आ
महावीर जी बैन गेला कखनो कृष्ण भगवान बनै छै तऽ कखनो महावीरजी बैन जाइत छै
कते बच्चाक लीले छै अपरम पार
लीला अपरम्पार छै
तखन तऽ हुनकर जनम दिन पर भगवती सभके दर्शन होय
पपा सेहो अपन कहलनि ह जे एकटा एक नम्बर कपड़ा
बाह
पहिने सोचने रही जे अहाँ वला पहिरेबैन जे ओहा पप्पा कहलनि जे नहि हमन खरीदबनि ओ पहिरा देबनि चलू जकरवला देहमे सुट
हमरवलामे एखन कलर नहि छैनि सूट
से तऽ बच्चा क कोनो नै
कोनो नै तैयो ओ कलर किया नीके कलर
उहू हू हू इहै छै त लालाे किया आनब जेना हेते गाम घर मे बेसी लाल आ पिअर लोक बुझै छै
पिअर बुझी
आ कोनो शुभ काज भेल त लाल पिअर
पिअर
साड़ी देब के लाल पिअर
लाल पिअर तऽ बुझू तऽ छड़ल छै
तै ओतयसँ जे अबै छी दिल्लीसँ
तऽ लाले पिअर साड़ी बेसी अनै छियै
गाम घरमे तऽ लाले पियर छ कतहु लाल पीयर
सएह सब भऽ जाइ छै
कतहु मंदिर जायब तऽ लाल पहिर के जैइब अरे लाल केत पहिर लेलै सएह छै
सएह सभ छै घरोमे तऽ सभ सएह पहिरैत छथि लाले पिअर
लाल पिअरके बहुत बेसी छै
शुभ मानल जाइ छै
हँ
ओकरा मिथिलांचल मे लाल पिअर के शुभ मानल जाइ छै
आ शुबे हेयबाक चाही भगवान करथिन सभ
आन ठाम ओ ओतेक नहि छै लेकिन अपन मिथिलांचल मे एकर बेसी छै
बड्ड बेसी छै
सै छै कखन दिन बीतै छै कखन राति बि छै किछु नहि बुझै छियै समय बितल जा रहल छै जायक जायक समय सेहो भेल जाइ य कखनो चारि के कोई कहै छै कखनो तीन के कहै छै कखनो पांच के कहै छै अच्छा
आब तखन तऽ ओ जेता छ ऐ सात लागे
ओ जायत छ‌ए सात कऽ हमर सभके सङ्गी साथी के जुटानी भऽ रहल अछि पूजा अबै छथि
वाह
पूजा उठा तऽ हम रहब रानी मंजू दि के कहलियै ने अबै ने
एखन तऽ बड बेसी जुटानी छै
छ तारीख के जे जुटानी भऽ जेतै तऽ छ के केना जेबे दोस्त मीम सभ कहै छै जे भागे सँ भेटै छियै
से तऽ छै हे
पुरान गप्प सप बचपन के बीतल गपसप करयमे तऽ अलगे मज़ा आबै छै
अलगे मज़ा छै
जे अहाँ संगी साथी से गप्प करब से अहाँ के नै न होइ छै परिवारमे अहांके केकरो से गप्प हँ
ककरो सल नै छ
अपन अपन जगह छै न माए बाप अपन्न जगह पर छै बहिन अपन्न जगह पर छै संगी साथी अपन जगह पर छै से बहुत उत्साहित छी जे कखन हमर संगी सब ओतै रंग बिरङ्ग गप सप करब बाड़ी में घण्टो घण्टो बैसल रहै छलहुँ ह अखनो झगड़ो भऽ जाइ छलै दस दस दिन मुहा भ जे बंद रहै छल ने
इहा तऽ दुनिया छियै
दू दू घंटा तीन तीन घंटा लागल रहै छै ने गप्प में स चिकैर रहै हैय जे लै इमर सँ ऊमहर स
सेहा सभ तऽ छैहे
हइआ या आबै छी हइआ आबै छी
से देखय के रूप तऽ नानी माँ के छलए
नानी माँ छे ओ बाप रे बा
से तऽ पुछू जूइन आइ काल्हि के
सभटा मोन पड़ैत छै आइ नाना जी ले मौन औनाइ य
मौन औनाइ ये सपनो देखने रहियैन बात तऽ बुझलियनि जे तखन याद पड़ल जे अच्छा बड़खी लग चा गेलनि
बड़खी छै लैगचाएल दूइए तारीख के छै नानाजी के सेहो छै जे शुभ शुभके भऽ जाय
हुनक के बाल गोपाल के अबय के तैयारी छै तऽ
सेहो छै सभ कहल कै हे जे एखन हं सूचना नै देब या तऽ काल्हि रातिमे हेबे करतै एक एक तारीख के रातिमे हेबे करतै बच्चा तऽ दु तारीख के सबेर सकाल अपन नो तहारी खा लेतै है किया तऽ जे लसिया जाय छै से भसिया दय छिहीं
हँअ् पितर आयल रहै छथिन हुनको स्वागत केनाइ बहुत जरूरी छैइ आगमन रहै छैइ
सएह सब छैइ तखन तऽ जे काज भेल जाइ छैइ से भेल जाइ छैइ तखने बुझबै
से त छैइ हे
की करबै